हेलो अऐे की ठीक छी न हँ हेलो
हँ गोर लगै छी
खूब खुश रहू ठीक छी न घर दिल्ली मे
हँ कनि कनी टीवी लग स हैट जाउ न ते कथी के आवाज अबैया
नइ टीवी कहाँ चलेय आब जाइयए आवाज
ओह हँ आब आबैय आबकहु नइ नइ आब नइ आबैया
बौआ सब ठीक ऐछ न हेलो
हँ हँ बौआ सब ठीक एय
बढ़िआ बौआ सब ठीक छथिन न
हँ हँ सब ठीक छैथ अहाँ अपन हालचाल कहियौ अहाँ सब आदमी ठीक छी
हँ सब बढ़िआँ
अच्छा अच्छा
बौआ सब इसकुल गेलेथ
की सब होइ छै
किछ नय एखन ओहिना बैसल छी बौआ सब इसकुल गेलेथ हन
हँ इसकुल गेल छैथ
बैन गेले नस्ता
बइन गेलै अहाँके बनलै
हँ नास्ता बइन गेलै हमरो बौआसभ इसकुल गेलै हन
अच्छा हमरो बनलै या बोआ सभ गेलखिन हे ओहो अपन काज पर गेलखिन हेँ
तेइ दुआरे आर सभ कहू
बढ़िआ गाम आब अइ बेर नइ अबै आब गर्मी छुट्टी बीत गेलै ने गर्मी छुट्टी आब बीति गेलै
हँ से तऽ
ऐमेह ऐ बेेर टेंथमे छै ने कमल तऽ कनि दिक्कत भऽ जेतै तै नइ एलिए
हँ हँ पढ़ाइ लिखाइ भइए जाइ छै बच्चाके
हूँ हूँ बच्चे दुआरे नइ कलियै
हँ आर सब कहू तहन एखन मौसम केहन ए उम्हर के
बहुत गर्मी ऐछ
अच्छा गर्मी बड्ड इमहर तऽ बड्ड नीक मौसम केनेये एने गर्मीए एने ठंढे धूप नइ छै एको रति ने
हँ एम्हर बइस कनि मनी पैन पइनमे कनि मनि भऽ जाइ छै पर ब मौसम एकदम छै मेघ लागल छै ने बारिश हो छै खूब रास लेकिन गुम के न छै बहुत गर्मी छै
अच्छा इम्हरो सएह छै इम्हरो मे एक झपने छै आ नहि पानि होइ छै नहि रौद होइ छै झाँपने छै खाली
अहाँ गाँव नहि गेलहुँ आमसब बहुत फड़ल अछि
हँ गेल छलहुँ हेँ आयल छलखिन हेँ हमर बड़की दीयादनी तऽ गेल छलहुँ हेँ भेँट करय लए आ फेर तऽ बौआ सबके स्कुल बाइसे तारीख से खुजि गेले
आ हँ
तऽ हँ तऽ ताहि दुआरे अपन भागल चलि एयलहुँ फेर हमर बहिन बेटाके उपनयन छलनि हेँ
तऽ ओहिठाम छलहुँ हेँ चलि गेल तऽ बौआ सभके दस दिन स्कुल तैं छूटि गेलै
आ बौआ सबके गर्मी छुट्टी कहिया बित गेलै
बाइसे तारीखके बीत गेलै तीने तारीख से लागि गेल रहै ने अहाँके जूनमे मई लास्ट लास्टमे आ जूनमे बड्ड रौद होबय लगलै
हँ
तऽ हँ सरकारके आदेश एलै जे जल्दीसँ इस्कुल बंन्द कऽ देवला नहि तऽ बच्चाके अगर किछु हेतै तऽ इसकुल के जिम्मेवारी रहतै
ह हँ
तऽ ताहि दुआरे अपन बन्द कऽ देलकै सरकार तीने तारीखसँ बन्द भऽ गेलै बआसभके इसकुल ओना छलैए जे पन्द्रहसँ बन्द हेतै पन्द्रह जूनसँ लेकिन तीने जून से बंद कऽ देलकै ताहि दुआरे बाइसे के खुजि गेलै स्कुल तऽ बौआ सब के दस दिन इस्कुल छुटि गेलै तऽ गाम मे रहि नहि पेलियै आर दारा पातरिरो छलैय कालहि खना माँ कहबो रुकेलखिन रहि जाय लए तैयो हम नहि रुकलियै कहलियै नहि माँ काल्हि रुकब तहन दू दिन रुकय पड़त से जा
हँ बच्चा सबके पढ़ाइके दिक्कत हो जाइ छै ने
हँ हँ दिक्कत भऽ जाइ छै
हमरो बौआके काल्हिए से इसकुल खुजबे खेलैत बढ़िआँ
अच्छा अच्छा आर कहियौ हाल समाचार दिल्ली सबके
दिल्ली क की हाल समाचार घरमे नश्ता छोले बनेलहुँ हँन रोटी बनेलहुँ हँन आओर खीर बनेलहुँ हँन
हँ बड्ड नीक बनेलहुँ हेँ आइ बेरसपैत छलै ताहि दुआरे
हँ हँ अरदारो छलै ने तऽ आर दारा मनेबाक चाही न गाँवमे नहि छै तऽ एतहु तऽ मना ली
हँ
तऐ दुआरे
हँ हमहूँ आइ बना लेबै आब काल्हि खना पातरि भऽ गेलै गाम पर तऽ आइ हमहूँ बना लेबै
ओना सभ दिन बृहस्पतिक के बना लेबै छियै कनि मीठ खेबाक चाही बृहस्पति गुरुदेव भगवान के मीठ नीक लागैत छनि
हँ ह
ताहि दुआरे बना लेबै छियै आब आरदारानहि भेल छै छलियै ताहि दुआरे खीर नहि बनेने छलियै आइ हेतै तऽ हमहहुँ बना लेबै
ह राइत मे बना ले
हँ हँ राति मे बना लेबे आब दिन मे तऽ सभ अपन अपन काज पर चलि गेल
ह आओर सभ कहियौ
आर सभ ठीके आइ अहाँकेँ बौआ सभ तऽ बहुत बड़का भऽ गेल हेता
ह पैघ भऽ गेलै आब एगो टेथमे अछि एगो एथ मे अछि
अच्छा अच्छा।
त तैबी
ह हमर बौआसभ एखन छोटे आइ हमरा एखन बड टाइम आइ
ह जतेक पैघ होई छै ततेक बदमाशी बढ़ि जाइत छै बच्चा सभके
से तऽ भइए जाइ छै लेकिन कनी पैघ भऽ जाइ छै तऽ अहाँकेँ एक एकटा टेशन नहि ने रहत दिमाग मे हमरा हरदम होइत रहैया एक रती घरमे छोड़ैत छियै तऽ होइत रहैया जे कि पता कहूँ गैसे तऽ नहि खोलि लेत कऽ बोर्डे मे तनि हाथ घुसिया देतै
से तऽ टेन नहि रहै लेकिन लेकिन लड़ाइयए करड़ैके टेशन रहैय घरसँ बाहर जाइ छी तऽ दुनू अपने मे लड़ाई करऽ लागैत छिय
देखियौ।
हँ खूब लड़ाई करै छियै जते पैघ हो छै तते और घर मे उगड़ के रहय पड़ैया
से त छै
तहन ओर सभ
आर कहियौ।
बढ़िआ
अच्छा। आम खेलहुँ हे कि नहि गाम के आम तऽ नहि खेने हेब अहाँ सभ कीने कऽ खेने हैब
ह कीने कऽ खाई छी
ह ह गाम के कतऽ के आयब अहाँ सभ
ह एत तऽ
ह ह
अहूँ सभ तऽ उएह हिसाबसँ कतेक अनतै आब बीस किलो दस किलो सएह ने फेर तऽ खरीदे के खाउ
हँ हँ सएह रहै छै ह सएह छै उठा कऽ भार आना मे फेर। हँ बड़ छलै लीचियो फड़ल आमो फड़ल दुनू चीज आम तऽ एखनो छै हे बहुत रास लीची खतम हो गेले
हैं फड़ल तऽ छलै हमरो सभके सासुरमे लेकिन खेनिहारे नहि छै ओतऽ लीचियो छलै दुनिआ के माँ बाबूजी कतेक खेथिन
कते खेथिन असगर मे आ हम अहाँ सभ अहाँकेँ काजू करैत रहै छियै अपन कनि खा लेलहुँ आब बूढ़ सूढ़ के एते नहि ने रहै छनि लीची सभसँ
नहि एको ओ सभ दिन खेलत ह आ ओसभ एक बेेर दिन एक बेर राति खाना खाइत छथिन तऽ ओ की आम खेतथि आ की लीची खेतैथ
हँ हँ
की आओर सब कहियो
दे।
सोमवार के हेलो हेलो। हेलो।
हेलो।
आवाज नहि आबै छलैय।
हँ कटि कटि जाइत छलैए कहलहुँ अहाँ लगसँ तऽ वैष्णो देवी भगवती बड लग हेथिन।
हँ लग छथिन।
हँ जाइ छी।
बारह घण्टा हँ जाइ छियै।
अच्छा अच्छा हमहुँ सब आब देख। देखियो ने सोचि रहल छियै एक बेर जेबे लेकिन आब बौआ सब छोट छै ताहि दुआरे होइय जे। कनि पैघे भऽ जते तहने जेतहु।
हँ चलब इम्हरे आबि जायब इमहरे से सबगोटे चलब साथमे।
हँ हँ सएह करब एक बेर सभ आदमी सगहे चलब। अहाँ सबके देखल अइ तऽ नीके कनि रहतै सुलभ भऽ जेतै।
हँ- हँ। बुच्ची सब गेल छलै नऽ तऽ ओ तेहिना तहिना चलऽ।
तहे दुआरे।
आर सब कहियौ आर सब तऽ ठीके छै। छैय।
हु अहाँ सबके उच्चैठ भगवती लग हेतैथ
हँ- हँ हमरा सबके उच्चैठ भगवती लग छैथ। उगना महादेव लग छैथ हँ जाइ छी। फेर कपिलेश्वर बाबा छथिन कपिलेश्वर बाबा। छेथ लग मे राजेश्व्री भगवती लग मे हमरा सब। मिथिला मे अहाँके बहुत भगवान छथिन लगे लग मऽ '।
हँ उगना तऽ गेल छी गेल छी। उगना महादेव लेकिन उच्चैठ भगवती नहि गेल छी। सब बेर सोचै छियै जेबै जेबै नहि होइ छै गेल।
हँ हँ भऽ जाइ छै कनि उम्हर बेनीपट्टी दिश छथिन भगवती।
हँ -हँ
हँ हमरा जे बौआ रहै नऽ तऽ हमर दीदी रहथिन कबुला कऽ देने। तऽ एहि बेर हुनके बेटा के मूड़न मे गेल छलियनि तऽ मूड़न भऽ गेलनि। तऽ हुनका सभके छनि जे अपना सबके अछि नऽ जे। मूड़न भऽ जाय तऽ भगवतीके गोर लागू तऽ हुनका सभके। मूड़न होइ छनि तऽ उच्चैठे भगवती मे जा कऽ गोर लागल जाइ छै बच्चा कऽ लऽ कऽ। तऽ गेल रहथिन दीदी सब तऽ हमहूँ। गेल रही हमहुँ ओहिठमा खोंइछि भरि लेलहुँ कबुला रहै भगवती के। तऽ कहलियै जे फेर आयल। हँ आयल हायत बच्चा सब के कऽ लऽ के नहि हयत आयल तैसय निक। अपन खोंईछी भरिे ले छी ते एके संगगे दुनू काज भए गेल दर्शनो भऽ गेल। कबलो पूरा भऽ गेल।
ह ह
आ अहाँकेँ मोन अन्धहरा जाय छै अपना सभ मे त अहाँकेँ किछु से किछु लोक।
ह
भेलो कि
ह
ताहि दुआरे आब एक बेर अहाँकेँ गाम मे छै कबुला। अहाँकेँ गाम मे कृष्ण भगवान बहुत नीक बनै छथिन न
ह ह हमरो बौआ के छै कबुला बासुरी चढ़ेनाइ
हँ तऽ हमरो बौआ के बाँसुरी ये छै चढ़ेनाइ बुझलु आ से ओ ईटा। हमर एकटा हम कबुला कऽ देब तऽ बड्ड मोन खराब हमर बौआ के भऽ गेल रहै तऽ उएह रहथिन कबुला कऽ देने ओ जे कबुला केलखिन तऽ हुनका
हू
माँ कहलखिन की जे मतलब तोरो भऽ जेतौ तऽ सगे बौआ खीचा जेते भगवान देथिन जल्दी तखन नै
ह
भऽ जैतै तऽ दुनू भाय के लऽ कऽ अपन जाक चढ़ा देतै
सही बात छै। हूँ
से भऽ जाइत छै तऽ कनि लोक के मोन निश्चिन्त भऽ जाइ छै
निश्चिन्त भऽ जाय छै
तैह दुवारे ह ह ओ।
तऽ नै सए अहाँ के कि सभ बनेलउ नास्ता बढ़िया नास्ता कि सभ बनलै अहाँकेँ
हम पूरी आ सेवई बनेलहुँ हन
हू बुआ ह तऽ बौआ सभके मीठे मिठ नीक लागैत रहै छै ने बच्चा सभके हू